लो हेलो
हँ की बहिन की हाल चाल छै
हां सब नीक छै अपन कैसन छियै
सब नीक छै आउ की कऽ रहल छियै
कुछ नय भोजन पानी के तैयारी भेल छै
ओ अच्छा अच्छा नास्ता पानी भए गेल
हँ नास्ता पानी सब भए गेल
हं की की बनल रहय नास्ता में
रोटी दाल तरकारी
तरकारी की जके रहै
तरकारी लौकी के तरकारी रहय
हँ ई तऽ नीक छै तनि हरियस सब्जी बनायके चाही हँ आ कमलो रहै ने आच्छा अच्छा आउ कहू
अभी तऽ छुट्टी छै
आँय
अभी ऑफिस सबके छुट्टी छै
हूँ हँ अ छुट्टी तो छै न ए तऽ छुट्टी में कतहु जाइके योजना बना रहल छियै
हूँ पूरा साल तऽ ऑफिसे में कटल गेहलू
ओहेसँ सोच रहल छियै कि मुद्दा निर्णय नहि कऽ पाबि रहल छियै पहाड़ समुन्दर कि अपन मिथिलेके पर्यटक स्थल न तऽ तू कहयबा छै
देश विदेश तऽ बाद में देखब पहिने अपन मिथिला तऽ घूमी ली एकतँ सुन्दर सुन्दर जगह छै हमरे सब नीक देखन छियै
हँ बिल्कुल ठीक कहलअ सुमन अपन जड़ी पहिनेके देखाव चाही मिथिला तऽ पर्यटक के लेल शरो छियइ ना जैसे धार्मिक भै गेल ऐतिहासिक प्राकृतिक सब तरहके स्थल छ न
हँ आहाँ तऽ बहुत घूमल फिरल छी हमरा सबके कनि बताउ ने मिथिला में कहाँ कहाँ जाय के चाही
हँ सुनहो मने सभसँ पहिने तऽ जगन जनकपुर धाम छै इएह तऽ मिथिलाके राजधानी छन न राजा जनकके दरबार माता जानकीके जन्मभूमि छै
हं जनकपुर के जानकी मंदिर तऽ बहुत प्रसिद्ध छै उज्जर संगमरमर के विशाल मन्दिर ओकर कारीगरी देख के आंखि थकित भरी जाय छै
हँ ई तऽ ठीके कहलहुँ आ खाली जे मन्दिर नइ छै छै न ओत धनुष पोखरी छै जनता भगवान राम शिव धनुष तोड़ले छलय रामजानकी विवाह मंडप छै आ परिक्रमा करे में पूरा दिन लगे ई जाइ छै
अं बिहार वाला मिथिला में की छै सखी
अरे जानै छियै अ अरे बिहारमें तऽ भण्डार भरल छै मने सबसँ पहिने मधुबनी आ मधुबनी पेन्टिंग के नाम तऽ दुनिआँ भरिमे छै गाम गाममें लोक घरके भीतर काजपर कागजपर तऽ कपड़ापर चित्र बनाबै छै
हँ हँ चितवालपुर रानटी गाममें ज क देखब चाही ओ तऽ कलाकार सब अपन आँखि के सामने पेटिंग बनाबे छे ना माछ सुद हाथी के चित्र बनावे छै
हँ अरे उ जे सौराठ तऽ तऽ ओ सभा लेल तऽ प्रसिद्ध छै ने जतय बियाह तऽ होय छलै
हँ सौराठ सभा पहिले मिथिला में वर के पाँजी देखी कऽ ओहि तऽ बिहार त ई होत छले ना
हूँ
आब तऽ चलन कम भई गेलय मुद्दा ऐतिहासिक जगह छी देखब सब चाही
हँ अहिल्या स्थानके बारेमें सुनने छियै ओ कोनठाम छै
अहल्या दरभंगा जिला में कमतौल के पास छै कहल जाय छै कि ओ ओतहि गौतम ऋषि के श्राप से आहल्या पत्थर बनि गेल छली भ भगवान राम के चरण धूली पहाड़ फेर नारी बनी गेल वहाँ शान्त व बहुत शान्त जगह छै
हँ आ दरभंगा में तऽ आर बहुत किछु छै जैसे राजकिला छै न
हँ दरभंगा में राजकिला छै विश्वविद्यालय संग्रहालय छै किला के भीतर नरगोना पैलेस छै ओकर बनावट यूरोपीय शैली के छै ने बगलमे कादिर कादिराबाद अ हारी पोखर छै साँझ में ओ तऽ बहुत सुंदर बड़ा सुंदर लागे छै
हँ बिस्फी तऽ नहि बिसरब ने महाकवि विद्यापतिके जन्म भूमि छै ओतऽ विद्यापति धाम छै मने माघ मास में विद्यापति स्मृति पर्व होइ छै तऽ दूर दूरसँ लोग आबै छै
हँ विद्यापति के पदावली तऽ मिथिला के आत्मा छी जय जय भैरवी असूरी भैयाउनी सुनते ओरा ढार भेल छै ना
उच्च उचैठा जे मने बेनीपट्टीके पास छै ओहै न ओत भगवती दुर्गाके भी सिरपीट छै कहइल जाइ छै जे कालिदासके विद्या ओहीठामसँ प्राप्त भेल छै
हँ आ ओ प्राकृर्तिक जगह कोन अ छै त जत तकानी नदी जंगल चूड़े चड़ुंग देखल जाइ
हँ तखन तोर कुुरेश्वर स्थान जाइके चाही न त मने दरभंगा जिला मे कमला बलान नदीके किनारे छैय ओतय कुरेश्वर महादेवके मन्दिर छैय आ बारात मे चारू दिशा पानि भरि जाइ छै नावसँ जायके पड़ै छै
ओ चुड़े ले लो ग अथी झील कहाँ छैय
जे चिड़ैर लेल तऽ कबर झील छै न जे बेगूसरायमे हइ
मुद्दा मिथिला के लागै छै एशियाके सबसँ पाघ शुद्ध पानिके झील छैय जाड़ मे हजारो प्रवासी चिड़ु छैय आबे छैय साइबेरिया सँ
ओ वाह तखन त जाड़ मे जाय के चाही फोटो खिचाब लेल बढ़िया बढ़िया फोटो आई ना
हँ आ नेपाल वला मिथिलामे जनकपुरके अलावा धनुषा धाम छै जतय शिव धनुष के टुकड़ा खल्स छल आ सिरलामे सलहेश फुलवारी छैय
ह सरहेस फुलवारी की छीयै
मने कहैके जाइ ई दलित लोक देवता सलहेशके स्थान छै न कहल जाइत छै जे ओ तक मालिने प्रेम मे फूल तोड़ते छलय त बहुत रम नीक जगह छै म संस्कृतिके देबाक हो जाइ छैय
ओ हँ एकटा रूपी बनाबी पहिआ पटना से दरभंगा दरभंगा मे किला आर किला दबारी पोखरी हल्या स्थान छै की
हँ मने फेस होत है से मधुबनी जितावापुरमे पेन्टिंग देखब न त सौराठ उच्चैठ फेर बिसफी विद्यापति धाम इएहे सब बनल छैय
आ समय तो हो तो कुरेश्वर अस्थान न आ काँवर झील फेर जयनगरसँ ट्रेन पकड़ि के जनकपुर धाम नेपाल दूरदर्शन मिथिला एके यात्रा मे सब हो जाइ छै न
हँ त खायके की की व्यवस्था छै वहाँ पर्यटक के लेल
अरे पर्यटक के लिए मिथिला के भोजन त प्रसिद्ध छैय दही चूड़ा अचार के तरूआ तिलकोर के तरकारी माछ के झोर जनक पुरमे जाक त खुजेरी खायब दरभंगा मे दही चूड़ा
आ अरुकबाके लेल
आ तब सब जगह होटल गेस्ट हाउस भैल गेल जनकपुर मे धर्मशाला से छो दरभंगा मधुबनी के होटल मे गाम मे जाऊ के हो त लोग बड़ा आदर स रखे छै मिथिला के अतिथि के जोड़ नहि
अच्छा अच्छा आ कोन समयमे जायके चाही गर्मीमे तय बड़ धूप होइत छै न
हँ गर्मी मे तऽ बड़ी धूप होइ छै अक्टूबरसँ मार्च मे नीक मौसम सुहाना रहै छै छठ पूजा के समय तऽ जनकपुर के दृश्य देख अब योग ऐछ होइ छै लाखो लोग घाट पर रहै छै
अच्छा अच्छा अच्छा सखी हमर घरमे कोइ आयल छै ने हम बादमे बात करब
ह ठीक ठीक छै ठीक छै